हेलो
हेलो
आ बोलिए हँ हँरा की करय
अहाँ कहाँ से से बोल रहल छी
हम
अहाँ कहाँ से बोल रहल छीै
सुधियारा से हम बोलै छियै मुजफ्फरपुर जिला से बोलै छियै
अच्छा अहाँके गाँवसँ सुतीयारा भेलै जिला मुजफ्फरपुर भेलै
हँ
ह आब आज तनी अहाँके मरद जैसा लगय छै जे
लड़कीे आवाज कइसन बुलन्द थोड़ी ने होइ छै
ओ कीसभ करि रहल छियै
सुते जाइ छियै ओरा कॉल आबि गेलै चल
अ ताहि दुआरे बात ने डिस्टर्ब करि देली अहाँके हम
हँ
तब खाना आर खा लेल छलियै
हँ खा लेल छियै
की की खेला खेलै छियै
बने है मटन मुर्गा और मिठाई उठाई करती खाइ ओहसँ खाबे लिैय
बा अहाँ तऽ बड़ा बनिया पैसा वला आदमी रहै छै आ खूब मुर्गा मछली खाइ छलियै हमरा आरके तऽ हम आरके तऽ सुखल रोटी सब्जी बनायल छलियै उएह खायल छलियै तऽ बताउ आरो अहाँके घरमे के के लोक छलखिन
ह्म
ह हैलो कहलि अहाँ के घरमे आरो के के छलथिन
ठीक